हेलो
हँ हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो की समाचार ऐय
हँ हेलो बोलिए ठीक है
कार्य के थ्रू बात करै छी
जी जी
अहाँके सब बढ़िआँ ऐछ
हेलो आवाज ने एव रहल या ढ़गस
आवाज नय अबैए
हँ हँ आब आइब रहल ये
अ
बुझौ
ओर सब बताउ
छै ठीक
ठीक छै अपन कहू
बढ़िआ
हूँ
ओर अहाँ के घर कत भेल
हमर घर भऽ गेल मधुबनी जिला सोरमती गाँवमे अहाँ अपन बताबियौ
हमरो बगल म मधुबनी राजनगर
ओर सब बतैयौ की हाल चाल छै मिथिलाञ्चलसँ कतेक जुड़ल छी अपने
ह हम नया नया जुड़लु हैं एखन हाल फिलहाल में
अच्छा
उम लेकिन अपन कल्चरके ध्यान रखै छियै।
बढ़ििया बात छै रखबाका के चाही ऐ तेमे मिथिलाञ्चलमे बहुत ही प्रसिद्ध मतलब छैय मिथिला। पेंटिंग पूरा वर्ल्ड वाइड फेमास छैय।
हँ अहाँ सभके तऽ राजनगरमे घूमयके बहुत बढ़िआँ पैलेस अछि।
हँ हँ काफी बढ़िआँ छैय।
हूम हुम हू म
अहाँ ओर एक्सप्लोर केने छी या नैय।
हँ हम हूँ कयने छि बहुत नीक लागल ओत अ जा कऽ।
ह ह काफी पुराना पुराना हुम। सबसे बढ़िआँ अत्तते छैय।
हुम हुम पर अगर बिहार सरकार ध्यान देथिन तऽ बहुत बढ़िआँ आगू पैलेस बइन जेतै।
जी
हुम
काफी बढ़िया ओ दार्शनिक स्थल बन सकै
बनि सकैत छैय लेकिन ओहिपर बिहार सरकारके ध्यान देवन पड़तैन
हा आ तहन बिहार के टॉप फाइव टॉप टू मे आवै जेतै ओर।
आब जैते ह।
ओर अहाँकेँ मिथिला पेन्टिंग आबैया।
नैय नैय आबैय लेकिन सीखैके कोशिशमे छिई।
अच्छा
ह अहाँके तऽ आबैत हैत '।
ह ह हमरा आबैया पर ओतबो प्रो नैय छी पर कनी मनी कलैई छिइ
हा आ
एखन तऽ सीखेके प्रक्रियामे छिइ।
हँ एखन तऽ सिखैएके उमर छैय नैय।
बात छुएतेबड़का विस्तार छैय जे कतबो सिखियौ। किछु ने किछु बचे जाय छैय ओ डेली ओइला अवगत रहय पड़े छैय।
ओ तऽ छैइहै कोनो चीज पर एक्टिव रहबै तैय के बादे कोनो चीज आगू बर हई छैय।
हूम
हुम आरआगूके सा सांस्कृतिक कार्यसभ केहन चलैए गीतनादमे मोन लगैएा कि नैय।
बहुत ओता सुकून छै ने मिथिला के गा खाना एतै सभसँ। हँ मतलब ओ दुनिआके सभसँ मीठी। बोली छैय मिथिलाञ्चल के मैथिली बोली ओकर गाना वाकई। काल्हे तारीख छैय ना
सही बात छैय।
और भोज तोल जाय छी कि नैयभोज तौज खायल मिथिलांचल के।
नैय नैय हम त एकटा हाउस वाइफ छी ते भोज खाइल ते न नहि जाय। छी लेकिन पारस आनिकऽ जरूर खाइ छिइ।
अच्छा। आ नय पड़े य दै ल आबे छै कियाकि अलग अलग गाँव मे अलग अलग तरह के प्रथा चले छै ने
नय आनै लए जाइ छथिन घरके केओ बन्दा गेलथि आनै लए
अहाँ तऽ नय जा सकै छी मिथिलाञ्चल के एकटा परम्परा छै जे मतलब अपना गाँवमे जा सकैत छी बेटी बहिनगऽ पर
ससुरालमे नय जा सकै छियै
ससुराल मे नय जा स ओर जबो करू तऽ काफी घूघट ल के जाय पड़त
पहिल तऽ लओे नय करत न
हँ हँ
एखनो सांस्कृतिक नियम नीक लागैत रहैत छै बादमे तऽ लोकके पुरान हेबाके छै
सही बात एखन आय इनिशियल डे एय
हू
एखन कते दिन भेल हन अहाँ के विवाह के
हमर विवाह किछ पाँच साल भेल हन
एखन तऽ मतलब नया नवेली तऽ ओत जन बस प पच्चीस साल बीत गेल तहन लोक मतलब कनि अगलो बगल मे गेलथि
हूँ
ओर पहिले जाइत हइब भोज तोज खाइ लए जहन विवाह तिवाह स पहीले
की कहलियै
विवाह स पहिले जाइत हैब
हँ बिआह से पहिले हम भोज के बहुत प्रेमी छलो हेँ ओहु बहुत ज्यादे प्रेमी छलहुँ हेँ बहुत जाइत छलहुँ हेँ
हूँ
भोज छोड़ै नय छलो कतो
हँ अरे सभ जगह सेमे होइ छै ओकर तैयो मोन नय थाकै छै
नय थाकै छै हँ
मतलब लागैत रहे छै पता छै किछु नय हेते मतलब वह यतल रिया पुरी सब्जी इह सब चूड़ द तऽ आब त नइ होइ छै पर बहुत कमे जगह भेल पर ओ भेल पर लोकोग के पता चल छै नया नय हेतै पर तैयो लोक ओतबे ल ल के रहै छै
मोन लागै छै ओहिमे मोन लगै छै
आपस मे भेट घाट भेल ने लोक सबसँ बातचीत लोक
तैं कल्के शादी के बारेमे पतो नय छै बहुत जादा
हूँ ओर बतेबो नय करै छथिन ना
हूँ
बतबाक चाही बहुत लोको तऽ मतलब मैथिली सिखेबो नय केलै
नय ओह दुआरे हमसभ हमेशा पहिले अपन भाषा सीखू हर बच्चाकेँ अपलाउड करै छियै जे पहिले अपन भाषा सिखबियौ बाद बाकी हिन्दी इंग्लिश तऽ स्कुल गेलाके बाद सीखे जेथिन
मिथिलाञ्चलके मतलब अहाँ छियै तऽ मैथिली भाषा तऽ अहाँके घरेमे सिखबक
हाँ हाँ घरेमे सिखबैए
अखन कियाकि बाकी ओतय स्कूल या कतौ बाहर जेथिन तऽ ओते त नै सिखेतैन ओत त हिंन्दी चल तै या इंग्लिश चलतै।
हूं-हूं त ओ त ऑलरेडी सीख लेथिन नै उम्हर ज
हां। पर लोक नै बजै छथिन आब जे नै पता नै की माइंड सेट छनि सिखाबय नै चाहै छथिन।
हां।
घरो में हिन्दीये में बातचीत करू
लेकिन हम सब से नै करै छियै, हम सब कहै छियैन अहाँ पहिले मैथिली सीखू ओय के बाद अहाँ हिन्दी-इंग्लिश तै खुद सीख
हूं।
हूँ।
ओ मैथिली बाजनै से अपनापन आबै छै न लोक के अप्पन बारे में मतलब अपन संस् कृति के बारे मे जाने के इच्छा होय छै जे की छीयै।
बहुत ज्यादा अपनापन छै कि।
आओर जत्ते आपकता अपन सबके कल्चर मे छै ओतेक
ओते कोनो भाषा में कतो नै छै सही बात छै। हमेशा अपन भाषा के ल के चलबाक चाही इन्सान के।
सही बात छै।
हुं।
आओर अहां के गीत नाद मे इंटरेस्ट ए?
हमरा बहुत ज्यादा ए सब में इंटरेस्ट अछि
केहन तरह के उगीत-नाद में
जेना अपना सबके छै न घरेलू हर लोकगीत पर्व के ए सब में हिन्दी स दूर छी लेकिन मैथिली में अपन लोकगीत में बहुत इन्टरेस्ट अछि छ, हर काज प काज में जब उपनैन, मूड़न सबमें गाबैमे इन्टरेस्ट राखै छै
बहोत निक बात।
सिलाई-कढ़ाए में सेहो इंटरेस्ट अछि छ हमरा।
अच्छा काफी अहाँ मतलब नै कह सकै छी ओ सब गुण स भरल
नै ओतबो नै कह सकै छी लेकिन अपन काज चलेबुल क सकै छै
ओ।
हम्म। कियाकि ज्यादा बड़कपनो इंसान के खराबी क जाए छै न बाद में।
हुं यै सही बात छै।
तै ओतबे करू जेतबै अपन काज भ जाय त
हूं। आओर मिथिलांचल के खाना-पीना में अहाँ के की की बढ़िया लागय
हमरा मिथिलांचल के खाना सबटा बहुत नीक लागै यै।
अहाँ मतलब वेजिटेरियन छी या नॉन वेजिटेरियन?
हम दुनू छै
मतलब मिथिलांचल मे माछ बहुत
हां माछ फेमस छै तै हमरा घर मे माछेटा अबै या
हूँ।
हँ मटन तटन के हमरा घरके सब विपक्ष छथिन
अच्छा मतलब ओ जे मतलब भगवान तगवान भगवती के जे पड़लनि से बला प्रसाद
हां से प्रसाद फेर जहण करै छैथ लेकिन बाद बाकी हलालीवला नै खाइ छथिन कियो हुं। आ माछ, आ माछ के फेमस देने छथिन। माछ मखान अपना सबके तऽ कहाबत छै
उ माछ पान मखान
हाँ ई छन
आओर अहाँके घरमे आओर के सब जुड़ल छथि मतलब ऐस
छथित जुड़ल जुड़ल छैत हमहूँ हाल फिहलहाल तीन चारि दिन पहिले जुड़लौं हेँ
अच्छा
तऽ देखलौं आइ हमरा मतलब लिंक भेला अकाउंटके तऽ देखलियै किओ नै भेटल तऽ हम सोचलौं ग्रुप मे सँ अहाँके नंबर भेटल ओहिसँ बात
अच्छा ह
आओर सब कहू अहाँसँ ओना बात कऽ कऽ बहुत बढ़िआँ लागल
सेमू हमहूँ ईहए कहचाह रहल छल आहाँ के बताव
हमर नहर भ गेल झंझारपुर
अचछा
आखलत
आओर नैहर जाय आबैत फैल
नै नै जाय अबै छी अहाँ नै जाय आबय छी कियाकि हमर सासुर बहुत जाय्दा एखन सीरियसमे छथि एहिसँ पहिले ससुरजी छलथि हेँ
अच्छा
हँ तऽ हुनका सबके मेन्टिनेन्स करऽ पड़ै छै
हँ परिवारो के ध्यान रखबाक छै
हूँ ताहि दुआरे तऽ ईस नैहर सासुर तऽ हेबे करतै जिन्दगीमे छैहे
सही बत
ईसब नै भेटथिन
हूँ
चलू ठीक छै तऽ अहाँ अपन कीमती समय देलियै से बहुत बहुत धन्यवाद
कीमती समय चला अहाँके नीक लागल बात क क